हेलो
हेलो
हऽ कहु
हऽ कहु हेलो
हेलो
हेलो हऽ काकी गोर लागै छी।
हेलो
हेलो हऽ
बाजही न
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी ने हेलो अहाँ ठीक छी ने हम ठीक छी हेलो हेलो हम बाजै छी अहीँके आवाज नहि आबैए बाजै हेलो ह अहा ठीक छी
हेलो
हेलो अहा ठीक छी
हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हेलो ह कहियौ न
बता हेलो हेलो छै कहै मोबाइले बता भ गले हेलो हो हँ आवाज नहि जाइय होलो हँ हमर आवाज आबैय अहाँ हमर आवाज नहि जाइय हेलो
नीतू
ओ कहियौ ने हमर आवाज जाइए तऽ हेलो
आवाजे ने अबै छी हेलो
हेलो हँ हँ की करै छी कहाँ कीच अखने खाना चादलो ह ठीक ह ठीक हँ
हेलो
हेलो की की करै छियै काकी
आ
हेलो की करै छियै काकी की करै छियै ठीक छी न हँ हम ठीक छी
आ कत दिन कादो लगा हमर
आओर सभ कहियौ
ठीक छियै हम अपने
आ हँ
ठीक छियै हम ठीक छी हेलो हँ
हेलो
ठिके छै
खाना चढ़ेने छी
हेलो हु कहलु खाना चढ़ेने हऽ कहूँ हऽ आवाज
खाना भिंडी आलू केँ सब्जी रोटी अच्छा चड़हेलौ नै अखन हम बनैब घेरा कऽ भुजिया रोटी हेलो हम घेरा कऽ भुजिया रोटी बनैब
हम घेरा कऽ भुजिआ बनैब रोटी बनैब
घेरा कऽ भुजिया रोटी
घेरा कऽ भुजिया रोटी हऽ
और सब बौआ सब ठीक छै न
तहन अहाँ बौआ सब ठिक न हँ बौआ सभ ठीक कक्का ठीक छैथ हऽ कहु कक्का ठीक छैथ हऽ कक्को ठीक छैथ अच्छा माँ आइब गेलैथ नै माँ ओतै छै आब कहलकै जे नकेश सब करा कऽ जैब ए केँ बेर काइल हऽ तब गपला केँ बादे हऽ हऽ ओहो सब गेलखिन न पिकुमम्मा सब सेहो गेल छथिन
नानी
नानी हऽ नानी बाबा पिंकू मामा सभगोटा
हऽ नानी सब आइ
हऽ नानी सब आइब गेलै है नै ओतै छथिन काइल नकेश सब कराइए कऽ विदा हेथिन
हऽ
हऽ न केश म की अपना घर में फेर छुआ और नै किछ लऽ कऽ नानी लऽ कऽ कनी दुख भऽ जाय छै देखियौ न एखने जे देखलिये वीडियो बना केँ पठेने छथिन से देखै में नै नीक लागै छथिन
नै नीक लागै
नै नीक लागै छै हमर माँ अपने नै नीक लगै छै हऽ तै न लगै छै कते रोग रोगी भऽ गेलै कते रोगी भऽ गेलै हँ हँ लेकिन बेचारी कष्टो बड होय छलै बड परेशान करै छलखिन एय बीचमे ओर
हँ
हँ बड्ड परेशान कहियो बुझबे नै करै छलखिन घरवाली य अथी य किछ नइ बुझै छलखिन अच्छा
ओर कहू
जहिया अथी मोन खराब भेलेन तहियो बुझयो कते सुन्दर सत्तू पीलखिन दूध पीलखिन तखन मोन खराब भऽ गेलै
आ बौआ ठीक यऽ
हँ हमर बौआ ठीक यए अहाँके बौआ ठीक यए हमरो बौआ ठीक अखन तऽ उम्हरे यए बाहरे में
हँ हँ ओ नी ओ छो नीक बढ़िया रोशनी
हँ हँ हँ ठीक यए ठीक यऽ लड़ैया दुनू आब खेलाइ या एकेठुम आर लड़बो करै या आ ओ आइ तो आइ तऽ मुन्नीयो के एनिवर्सरी छियै
आऐ
आइ मुन्नीक के एनिवर्सरी छी
आइ मुन् मुन्नीके आइ मैरेज डे छी न हँ हँ मुन्नी के मैरेज डे हँ देखलियै आरती लगेने छलै फोटो देखलियै
ओर कहू
ओर कहू ओर सब ठीक यऽ
ठीक यऽ
हेलो
कतऽ गेलियै यौ हँ आब कहू
आ खाना बनैब कि बैन गेलै
ै देखियो उपर में कि करे जाए छै देख फन हमर खराब कक राख प
हँ
हेलो
हँ हँ
हँ हँ कहू हँ अ सब ठीक यऽ ठीक यऽ खाना आब बनायब अहाँ चड़हेनै छी मंगल छियै नै मंगल हम नै करै छी सैप देलियै मंगल आब नै करै छी हु नै कैल होइ छै बहुत दिन पैघ होइ छै न आब नै कैल होइ छै हऽ देहो बड़ कमजोड़ हऽ हऽ तैय दुआरे अहाँ नै न करै छी हम तऽ करै छी तैय दुआरे चूरा भुलै नाश्ता लए
हऽ
और कहुँ
हेलो
हेलो और सब ठीक यऽ चार्ज नै छलै न रिचार्ज नै रहै हमरा किछ काले नै हुए आइ पंकज केलकै न फोन ओ देखलकै तऽ ओकरा पर बात भेलै तऽ कहलिए कहियो कऽ कर अच्छा सैह बुझियो अहाँ कऽ बुझियो अहाँ स बाद हम जोड़ेलिए हमर आब खत्मो होइ वला छै अहाँ केँ तऽ हेबे करत भरले हमरा एकोटा नै भेलै हम तऽ एको टा नै भेलै हम तऽ कॉल करबो नै केलियै तैं न ओहिना भऽ तऽ अहाँ ओ रागिनी जुड़ल छै तऽ अहाँ रागिनी बात कऽ सकैै कहै छै ओकरो भरले छै
अच्छ
हमर तऽकमें यऽ चाइरे पाँच टा हैत आब पैय ऐल कि नै नै एल बेसी एके एक डेढ़ सौ एक हऽ और जमा छै आब एतै तखन न पूरा नै एलै एखन पूरा
पाइ देखाबै यऽ अहाँ कऽ फोन म की आवाज आबै फोन आबैए की बीच म जिद पकड़ि लैय छथिन करब हेलो हऽ
हऽ अगर गप करै छी दोसर जगह राखू
राखु
-हऽ हलो
हऽ हलो हऽ एना म थोड़े हैत एना म तऽ दोसरे अथी भऽ जैत एना बात
आ
गर्मी बड्ड छैये काकी ओम्हरो यऽ
हुँ
हॅं उम्हरो यऽ गर्मी जादा बड्ड गर्मी मोन औल बौल करै छै जेना लाइट त नय लाइट नय कटैत हेत ओम्हर इम्हर त बड्ड लाइट कटै छै हँ लाइट नय कटै छै कटै छै कनी मनी कखनो क ओतऽ तऽ बुझियौ दिनो भरि नय रहै छै नय राति कऽ बढ़ियाँ से दै छै बड्ड लाइट कटै छै
आमो भेट
आ म अभ्यास को च गेल त हूँ आब फ्री जे केलकै हँ से आओर बेसी अथी भऽ गेलै हँन फ्री जे कऽ देलकै से आओर कटनाइ चालू कऽ देलकै
हँ।
हँ हुँ आब गाम तऽ एखन नय जैब
अहाँ
हँ जेबै अगिला महिनामे अच्छा अहिना अहिना जेबै कि किछ काज य
ओहिना
अहिना जेबै पाबनि कहु अच्छा एत पूजेथिन
हँ नैहर मे पुजतै कनियाँ
हुँ हुँ तहन तऽ ई काकि पन्द्रह दिन बीस दिन रहथिन गाँवमे पन्द्रह दिन रहतै नय त
ओ
हुँ
आच्छा
तहन अहूँके रहय पड़त ने ओते दिन
ओते दिन हम
ओते दिन हमरा दखै छियै कि होय छै अहाॅं अपन बीच बीचमे चलि जायब आबि जायब एहिमे की छै। हुँ हुनकर काज छै तऽ अपन एतय तऽ नय छै जे कनियाँ पूजतै जे कथा सुनबै कनियाँ तऽ ओतऽ रहतै दुरागमन सोझे साले करथिन
अहाँ घरमे केना होइ छै से
ऐं ऐं
अहाँ घरमे केना होइ छै दुरागमन हम सब बेसरे आयल छियै अच्छा अपन अपन मोन अपन जेना करथिन हँ पहिले तऽ तेसरैये ऐल छियै आब लोक एते सैह न हँ हम हमरो घरमे तऽ सोझे सालू आएल छनि हुँ मिसर दोकान कलकन की नय नय कहाँ एखन